हेलो
हेलो ह की समाचार की सब होइ छ कहाँ किछो होइए एखन तऽ साँझ पड़ि गेल ओतय सवेरे होयै
हूँ
हं एनले एतो तऽ साँझ देय के टाइम भ गेल ये
देख भेल
तऽ एखन भेलै नहि साँझ बात नहि एखन नहि भेलै आब देबै ह
एत
आब सब भ गेल अच्छा बौआ बुच्ची ठीक य
ठीक ह
ठीक अछि अहाँक हँ हमरो बौआ बुची ठीक यऽ आइ ओझाके छुट्टी छलन हँ आ छुट्टी छलै अच्छ तखन तऽ एखन नाश्तो पानि भेलै तऽ ओझालो नहि एखन बाजार गेलखिन आ उ में से आनथिन एखन आ किछो हेतै मस्त आँछ हँ ओ ओर सभ ठीक यए आओर कहियौ दिन तऽ कटि गेलै आब राइतके खानाे ओरियन करू हँ हँ त जल्दी गाँवमे तऽ जल्दी ल सु हँ हँ दस अ ए न गर्मीमे दस बाजि जायतना ठण्डा में आठ बजेतऽ ओ लोक ओ छानिकऽ चलि जाइ छै
हँ
आ हूँ
आत तऽ गड़मी
एतऽ तऽ गर्मी रहे ठणंडी र
हँ
हँ ओना बाहर में नीको लागत बारहो बाजे तऽ लागत कि साँझे पड़लै लाइट त एते पूरा रोड बाहर गाँंव घर भरल रहै छै गाँव में तऽ अन्धेरा तुरत ह तहि दुआरे
आ तऽ संझका खाना ह
सँझुका खाना कोयन बच्चा सब सेरे सु हँ ओहि दुआरे जल्दी करय पड़ैया बच्चा सब नओ बजे तक सुतय लऽ ओछान पर आबि जाइ छै भोर सेरे उठैयो पड़ै छै तऽ मोन थाकि जाइ छै ओहि चकर में सेवेरे नय टाइम नहि भेटैत छै चारि बजे इसकुलसँ आयल फेर कनी खेललक तऽ फेर पाँच मिनट दस मिनटके बाद फेर ट्यूशन गेल ट्यूशन सं पाँच बजे आयल तऽ उएहाँ भोजेस टाइम नहि भेटैत छै तैँ थाकि जाइत छै की कर हूँ अहँके बौआ बुच्ची नइ सुतैत हैत नहि हमर बौआ सुति रहहिया आबैया दू बजे खाना खा कऽ सुति रहैय अच्छा हं कहिया मोबाइल कनि मोबाइल दुआरे धियापुता नीन्द नइ होइत रहै छै ने से बात
बौआ हमर सब
बौआ हमर सुति रहैय ओकरा फोन फोनो चलैत रहै छै तै ओकरा नीन्द लागीक क छ न आदत हँ ई नहि तपथाली दाल छै हम तऽ आब मोबाइल दै ने और सब ठीक हमर धिया पुता मोबाइल ले ने छै कहे छै मम्मी तूं मोबाइल मे से चीज अथी द जे मोबाइल देख दे क देखऽ देब हम अपन काज करब कि तोरा मोबाइल देखऽ दि ओकरा सब के टाइम पास नहि होइत छै तऽ आब हमरा संगे अथी करैत रहैया
हँ
ह धियापुताके तऽ मोबाइल दऽ दियौ तऽ खाना तक नइ माँगत तऽ भरि दिन मोबाइल में भऽ जेतऽ फे भरि द हम्म हम्म तह अहाँके माँ बात भेल छल हँ भेल छलै ठीक छथिन ने हँ ठीक छै अछ हं अ पा हँ हँ ठीक य माँ पप्पा ह
आहनह
आहा नहि भेटलबा हँ भेल छलए साँझ में कयने छलियै एक बेरके कऽ लै छियै एक दिनमे हू हूँ डेलीके आदत होइ छै ने एक दिन नहि करियौ तऽ मोन जेना अथ लागैत रहत समाचार बुझलहुँ तऽ मोन कनि हल्का अब त जन्माष्टमी न हँ आब जन्माष्टम में गाँव जायब हँ से हम एखन नहि विचार केहन समय होइ छै तकर बा
हं
आब त पइन बुनी भऽ जाइ छै तऽ मेलो ठेला जाय मे नहि निक लगाइ हँ हमर साउस रहै छ्लखिन त निक मौसम निक लगई छै साउस रहै छलखिन तऽ जाइयोमेतऽ नहि सोचै छलै आब तऽ सोचऽ पड़ै छलनि अकेला दुआरे
हँ
हं तय दुआरे आब लऽ जाउ सभकेँ ओहो लागैए भीड़ पड़ैए हुनका लग छोड़ि दैत छलियै चलि जाइत छलियै हँ सही बात छै तना बहुत पै बहुत पैघ हँ एखन ओतऽ छियै तऽ मून चैन यऽ ने जे गाँव में सम्हारैत छथि घर दुआरि देखभाल होइ
हं
हं आओर की
टेंशन
टेंशन नइ किछु रह छै नहि रहैत छै हँ ओर की सास ने रहे छै खाने की बने हँ ह से होय छै अपना मोन से फुराइत नहि रहै छै आदमी की बनाउ की बनाउ बनबैय, मोन नहि लगै छै। कहि दै छै ने तऽ बनब, हँ, अपना मोने बनाउ।
हँ।
हँ हँ। मशीन चलबै छियै, कतहुसँ जेबो करू तऽ साउस बना कऽ रखने। हँ हँ, ओ बड्ड खुशी लागै छै, ओ सभसँ बेसी खुशी लागै छै आदमीके।
हँ, हम सभ जाइत।
आ जेतै देब, जाइते देब, जाउ तऽ घर। घर खोलू, घरमे कचरा रहत, घिनाएल। ओ बहारू, तकर बाद। फेर खाना बनऽ कते भऽ जाइ छै। साउस रहै छै तऽ अखन जाइ छियै, तऽ साउस रहै छै तऽ अपन बना कऽ। रखने रहै छै, सही बात। हैं घर के त हमर
ठीके कहै छी।
आओर ओ हँ, ओहिना ओ रागिनी कहैत छलथि जे। से हमरो, हमहूँ सभ एलहुँ हेँ गामसँ दिल्ली तऽ हमर ससुर खाना बना कऽ रहथि। रखने छलथि, कहलियै ई बहुत भागके बाद जे ससुर बना कऽ रखने छलथि।
हूँ, आओर की?
आओर की हूँ तऽ कहलकै हँ, बहुत सुन्दर दालि-भात, सब्जी सभ बना कऽ रखने छलथि, तऽ सभगोटा अयलहुँ। तऽ खेललहुँ, आराम कयलहुँ, कहलियै बढ़ियाँ बात यऽ। सभ झूलेत रहै छै देह एतए आबे छै झुलैत रहैत दू दिन तक, मतलब लागत जे ट्रेनमे बैसल छी तेन। लगैत रहत हँ, तखन ई छै जे एलहुँ हन गाड़ी। नहि बनब, बाहरे लऽ आबै छी हँ, सही बात छै हँ। गाममे तऽ सिस्टम छै हँ, नहि छै? समोसा नहि जल्दी टाइमपर गरम भेटत, एहन समस्या। नहि भेटत, आ एतऽ तऽ अपन आबै कालमे पैक करा लिअ। आ रूम प्रति खाली नहि, मने? ततऽ, लेकिन सामान सभ लोकके तऽ बैसि कऽ खाइमे नहि बढ़ियाँ लागै हँ, नहि बढ़ियाँ लागै छै। तऽ पैक करऽ, रूमपर लऽ कऽ चलि गेल, कऽ देना। बला तऽ कोइ माय खाना न बना तऽ चलऽ, बाहरेसँ करि लेनी आबै। हँ, सही बात छै। हँ खा लेब हँ, से होइ छै हँ हँ। अ गाम मे छैये बाहर सभ चीज, मतलब पैसा रहितो सामान तुरन्त नहि भेटै। आब गाममे पैसा रहत, लेकिन समयपर सामान नहि भेटै। नहि भेटत हँ।
आ एतऽ से नहि छियै।
सुनै छियै हँ, बारह बजे रातिमे जइया तऽ तुरन्त भेटि जायत कोनो। हँ हँ। अहाँके बढ़ियाँ सामान घऽब कऽ दियौ, अहाँके घर। अहाँके तऽ बाजार नहि करऽ पड़ै, ओ जे सब्जी सभ भाइजी सभ अनै छथि।
हूँ, ओएह।
हँ, ओएह। नहि, हमरा आइ तक नहि औने छथि, हमरा महीना-दू महीना भऽ गेल। हूँ हँ, अपन काज होइए तखने टाइम कहियो जाइ छै। आ बौआ-बुच्ची फेर अपने आबि जाइए इसकुलसँ हँ। हँ, पहिले बच्चा छलै तऽ जाइ छलियै। अच्छा, तखन तऽ बढ़ियाँ यए। हँ, सभ किछु हो तऽ टेंशन रहै। त बढ़िआँ ओइझा बुझिय भाग नीक छलै जे ओहिझा एह बड़ भेटल सभचीज पूरा कऽ कऽ चुल्हा लग दऽ दै छथि तहन अहाँ खाना बनबै छी हँ हँ
हँ
हँ त ने ईसभ भाग आओर की नहि तऽ अहाँ कतेक आदमी कर कऽ देलहुँ कहै छथिन जु तै हमरा समझ ने य स्विगी जोमैटो फोन क दैय नहि तऽ कते आदमी की करबैक मार माके दै छी आब अहाँके ई जिम्मेदारी यऽ कि आनब नहि आनब हमरा अइस नहि मतलब से कहत
नहि हिनकामे से नहि छै
नहि हिनकामे से नै छ
तऽ अपन पाइयो दऽ घरमे दऽ केऽ जेतथि
क जता ह
जे कही बाइ चान्स
जे कही बाइ चांस कखनो काल बा समान सब त हमर पााय रखले रहान बढ़िआँ यऽ तहन बढ़िआँ यऽ महिलाकेऽ अहुं अपन अपन राखै छी जएहए कनि पाँचे सए हजारे जतबी
ह हँ
ओ पैसा तऽ अहाँके बेचिये जाइया हँ बादमे नहि कतेक आदमी स सब माँगत अहाँके तऽ नहि माँगैत हेतैथ न
नहि दस
नहि हमरा तऽ दसो हजार दऽ देतै दू दिनके बाद कहै जे खतम भऽ गेलतै कोबै नहि पुछै छथिन जे कतऽ गेल हँ सहि बात छै बात छै आओर की
आइ तक
कतेक लोकके बहुत आई तक नै हँ कते लोक आदमी के ने बहुत रहतै हम राशन पानी भरा देलहुँ ई पैसा देलहुँ तऽ ई पइसाके की सब केलियै से कहत
नहि हीनका मे से
नहि हिनका मे से नहि छै अनै अनमारी देखैयो ले जाय छै कते धुरिया पसारल कत राख ई नहि जे कत राखल छै किछु नहि छै आब कहि देलहुँ खतम भऽ गेल तऽ आब अहाँके चाची अहाँ जे करू अहाँ इंटरलॉक के हुं
इनकमे छै
बड़ नीक एहि लेल तऽ भगवान हमरा एहि सभ लेल तऽ बढ़िआँ यए हँ कहै छै जे आदमी जे बढ़िया घर वाला बढ़िया भ जाय छै ने त आदमी के टेंशने ने किछो रहे छै
नहि रहै छै हँ
से हं हँ साथ बढ़िआँ बनि भेट जयबाक चाही
हँ से
हं से हँ दू बेर बातो कहि दै छियै तऽ ओते नहि अथी होइत छथि मजाकमे लऽ लैत छथि आ हँ हं तहन तऽ कालि त जेबे करते बदले छिय त रूम पर पानि द जाय छै त पानिवलाके पाइ दै अच्छा हँ ओ तऽ देबैय साम अपना सामना मे आबैय तऽ देबऽ पड़त अहिंके हं आ डेली द दै छियै त डेली दऽ देलहुँ तऽ बढ़िआँ रहै छै ने टेंशन नहि रहै छै महिना हिसाब से
ह अपन मुजे करे ले दो देजिए जो
रोजे क रोज दै दैलो जो नीक कैलो जो पीबै बला पहिने अभी डसलरीवला
हँ हँ
हँ हँ अछि नहाय सोनाय वला तऽ रूम मे आबैया पैन आओर सभ ठीक यए नहाय सुोनाय ले तऽ ओ अपन रूम मे आबैत हैत पानि नहाय सुोनाय वला घरे मे आबे छै पानि हमेशा रह छै पानिक के दिक्कत अहाँ सबके
नहि बिलकुल ने
नहि बिलकुले ने श तऽ बढ़ि या य गो जेना ज ान छ तऽ खराब गेल ओहो कनिए कालमे अहाँके ठीक करा देते लेकिन पानिके दिक्कत बम्बइ जँकाँ नहि छै तहन तऽ ठीक आ हु
चौबीसो घण्टा पानि रहै छै
दिल्लीमे से सबके बड सुविधा बढ़िआँ छै सब चीजके दिक्कत नहि छै सस्ते ् नहि हमर ननेद सब फरीदाबाद सबमे जे रहै छथिन ने ओ सब कहै बहुत सस्ता शहर छै एतेक सस्ता छै जे सब्जी सब तते तते सस्ता भेट जायत सब रंगके की कहु
उमहर से सस्ता हेतै इमहर नहि छै इमहर रूम से लऽ के साग सब्जी आर साठ रुपए सत्तरि रुपए सब्जी सब बिकै छै
हु अहाँसभ एरियामे महगा एरियामे छियै ने ताहि दुआरे
हू जै गाव खराब रहै छै ने धरनाै चस्ता एत छै
ताबे तेक
उम्हर रूम